हेलो नमस्कार आओर बत्यों भाई साहब अहाँके समाचार सब निक छै अ च अहाँके माँ हँ यहाँ के भी समाचार सब नीक छै आओर बते छै भाईजान अहाँके खाना उना खा ले छी
हँ खाइले छि
हँ यहाँ के भी सब खा लेल छी कि खलियै अहाँके
पनीर मटर ईसभ खाई छियै
ओ पिज्जा खाइ छीयै आ पनीर खाई छीयै चलिये अहाँके तऽ बहुत हँ यहाँके इहाँ के तऽ खलियै हे रोटी सब्जी भुजिया पनीर के सब्जी और सलाद और चिकेन खलियए य से आओर बताबै छी अहाँके पढ़ाई लिखाई सब नीक से चलै छै हँ इहाँ के पढ़ाई लिखाई सब नीक से चलै छीयै आओर बतबै छी अहाँके माँ सब कोई घर के सब लोग नीक छियै
हँ नीक छियै अहाँके
हँ यहाँके भी माता पिता भाय बहिन पूरे खानदान के लोग सब कोइ न छैयै ससीिया
कोन सेे कक्षे पढ़त अछि आठवी पर्ष
अहाँके आथमी्प
ह जी हैबाद ह बच्चा छियै अबी तऽ
त ह ह चलियैै छी ने कहै छै कि अहाँके आधन सब नीक विषय कोनसी लगै छै पढ़ेमे हिन्दी के इंग्लिश के कोनसी लगै छै
मैठ गणित विज्ञान संस्कृत ई सब छै अहाँके से छै अहाँके
हँ इह के इहाँ के तऽ लगै छै हिन्दी इतिहास भुगोल आओर लगै छै
पो्ट्री इहे सब लग छै अहाँके बारिश होय छै
हँ इहे तऽ बारिश भेल छीयै
घर छै हँ यहाँ तऽ हो से
हँ ठीके छीयै
हँ अ होइ छियैर बहुत टाका होइ छियै
ओ बहुत तागड़ा भेल छीयै
नहि अहाँ कोस
नहि इधर भी कोनो नोकसान उसकान नहि भेल छीयै
व अहाँके आम खाई छियै
हँ यहाँ के तऽ खाली छियै अहाँ खाली छियै
ह यहाँ से खाली छै आम कनस सकतेैपो
की बोल छै अहाँके हँ आ बहुत यहाँ के नीक लागै छै
कोन को आम खा छीयै
आमे खाय छी डालमा मालदह किष्नभोग जारदा आओर खाई छी मालदेव बिज्जू के ई सब खाय छी ई सब बहुत नीक लागे छै छी
अहाँके काम क सै छी यहाँ काम किसनभोग केरवा कि गुलकाम
हूँ चलि
अह एक खाय छीय अहाँ खाय छीय
हँ यहाँ के त हम त लीचियो खूब खाए छीय यहाँ के लीची खाए छीय हेलो सुने छीय अहाँ की लीची खाई छी लीची
चीनी खाय छियै
लीची नहि खाय छीयै ओ बात छिय यहाँ के
अहाँ खाय छीय अहाँ खाय छिये
हँ हम त खूब खाई छी
आरो
हाँ बाहर छियै हँ बाहर छिये दिल्ली नहि दिल्ली मे जे छै मिल मिल पाबा जी आते ही नहीं जल्दी
ओ बहुत महँगा मिलै छै लेकिन दिल्ली मे दू सौ रुपए सैकड़ा मिलै छै तीन सौ रुपए सैकड़ा हुँ दिल्ली हूँ दिल्ली मे सब समान उमान की बोले छी
अहाँ खाइ छी
हँ हम त लीची खूब खाय छीय गाँव मे छिये अपन बगीचा उगीचा छिये जाय छिये घूमे फिरे छिये तूड़ तूड़ के खाय छिये मोन बड़
ह मह मिलै छियै हुँ टमाटर बहुत महंगा मिले छिय साठि रुपए किलो मिल छियै
ह टमाटर बहुत महँंगा मिलै छिये
हँ
ओ ओर क्या क्या मंहगा मिले छी
और एक नारियल मिले छै बहुत महंगा छे रुपए किलो मिले छै
नारियल पानि बहुत महंगा मिलै छै
हँ बहुत
यहाँ ई बहुत महंगा मिले छै नारियल पानी एक सौ बीस के मिले छै यहाँ तो
अहाँके बिरयानी खाए छिये
हँ हम त बिरयानी बहुत खाइ छी जब चाहै छी शहर घूमने जाइ छीय नुँ त बिरयानी बहुत खाय छीय
वहांँ के बिरयानी कोन सा खाइ छियै
हम खाइ छी हैदराबादी बिरयानी चिकन बिरयानी खाए छियै
ह यहाँ तऽ खाय छिये चिकन बिरयानी वेज बिरयानी ई सब खाइ छियै
ओ मतलब
खाए छियै
हँ यहाँ के मोमोज खाय छियै यहाँ के
हँ यहाँ त खाय छिये कौन सँ मोमोज खाय छिये
हम खाय छीय मोमोज ओ मिलै छै ने मैदा के मोमोज खाय छीय को यहाँके या मोमोज कैसे प्लेट मिलै छै ओ बड़ा महंगा मिलै छै हँ सब चीज त महंगे भेल छियै तऽ कथी कर सकै छी हमलोग आओर बताबे छी कहइ छी यहाँके घर पंखा कूलर फ्रिज ई सब लागल छै
हँ लगै छिये ई सब ए सी कूलर सब लगै छै पंखा ऊंखा लगै छै
ओ तऽ अहाँके तऽ एसी से रहै छै घरमे नहि हमरा घर मे त सिर्फ पंखा लागल छै आर बतौ छी आहाँके मतलब गाड़ी उड़ी मे कौन कौन सा गाड़ी चलावल पसन्द छै उ थारू चला लेबै
आ चलस छीयै
आ केगो थार खरीदले छिय अहाँके
पचपन्ना खाली जे स आइ स्पेलंगा लेमन गल ईस ख छै
ओ स्प्लेंडर खरीदने छी लेमोब खरीले छीय चलाबे छी बहुत मतलब गाड़ी छी तऽ बहुत स्पीड कै छी बल रास्ता उास्ता गा्डा उडा छी तऽ ओ सब ओ सब गाड़ी चल छै मतलब एकदम पलेन रास्ता पे चलै छियै एकदम स्मूथ छियै रास्ता ओहि पर चले छियै बहुत अभी त ब्रेकर उकर छीयै गड्ढा उड्ढा छीयै ई सब जगह ई सब रास्ता में ई सब गाड़ी थोड़े ने चले छै
हू इ
चल ई सब चल छै स्पलेंडर दोसर गाड़ी
जाय छिय
ह ह
आहाँके खाय छियै आम
हू इह तऽ आम खाय छी कहै छी अहाँ के आम उमके चाल लगले छी माताजी
हँ यहाँ के लगाय छि अहाँ के लगए छि
हँ यहाँ के भी मात जी आमके आचा लगौले छीयै आला के लगौले छीयै नंबू के लगले छिय आओर एआओर चीज के ल मिर्च क लगोले छी शिमला मिर्च के ई सब त लगल छै लेकिन हम खाय छी आम के आचार त आम के खाय छी ओ बहुत नीक लगे छै दाल भात आम के चार भुजिया पापर तिलउरी सलाद इ सब में बहुत खाय छी आम के अचार बहुत नीक लगै छै
भाइजान सुनने मे आ आपक पीछे एक ग्रा है एक नदी
ह सुनले देखले छीय हमर गछि हय ओ दोसर के छिय लेकिन जाइ छी घूमै फिरे जाइ छियै
मछली कनसी छियै वहाँ का
मछली ओईमे पास पोषल छियै अलग अलग प्रकार के मछली छियै रो छियै पंगास छियै और कमल काज छियै गनास काज छिय अलग अलग प्रकार के गढ़े छियै अनेक प्रकार के मचे छी उसमे आँहा के मछली खूब पसंद छी
हँ यहाँ तऽ मछली फ छै छै कमल कट लो य सब खासी
ओ तो रो पसन्द लागैत छ नीक लागैत छी
हँ आच्छा लगै छी अहाँके लागै छी
ह हमरा तऽ इहाँ तऽ सब कोई के लागै छियै ई बात रोहु बहुत लागै छै जिन्दा मछली खाई छै रो आओ रुपचन बंगास बचा ई सब खाय छी लेकिन बासो मछी उतना नीक न लागे छै
अहाँके फेमस
पसन्द पसन्दिदा मछली मछली
हँ मछली
जो अथी रूपचन बहुत नीक लागै छै
जी नमस्कार
नमस्कार